हँ दीदी नमस्ते ठिक छि आओर सभ कहियौ खाना पीना भऽ गेलैय कीसभ खेलियै दीदी अच्छा तखन घरमे सब ठीक छथि हुँ हम तऽ खेलों हँ मैथिली की तऽ मिथिलांचल तऽ देखियों कैतेक फेमस छै
हँ हँ
हाँ कहियों की हाल चाल ठीक छै अपन कहियौ दीदी अहाँ सब ठीक
हँ हँ हँ हँ बढ़िआँ छै एनाहिते हमर कॉल अहाँकेँ हम केलहुँ हऽ एनाहिये अहुँ कॉल करे के ऑप्शन ऐत साँझ तक एखन नै एखन एप डाउनलोड कऽ भेर ओनाहितै राखि दियौ फॉर्म भर केँ रख दियौ जे फॉर्म भेजे फॉर्म भरलु
हँ दीदी
हँ ओइम मैथिली लिखलियै नऽ
हँ हँ मैथिली लिखलिय
अहिना दस मिनट तक हमरा साथे अहाँ बात करु और दस मिनट तक तऽ ऑटोमेटिक इ कॉल कैट जाय छै कनि कनी हम जतैक अहाँ हमर अपन जतेक हमर छथिन सबके हमरा कॉल कऽ केँ कनि बुझब पड़तै एनाहित हमरा भैर दिन कॉल पऽ रह पड़ैय तऽ अहाँ लाइने पऽ रहूँ हमरा सने बात करैत रहु अहाँ गाँव घर मे की सब भऽ रहल छै अहाँ कतऽ छी सासुर मे छी कि कतऽ छी इ सब बात करू ठीक छै
हम एखन साससुरमे छी एखने बुच्चीकेँ खाना खुएलु है
हँ
और सासूमाँ केँ देलियनि हँ आब चार बजे अहाँ केँ चाय देबैन
अच्छ ओत आह केँ
हम तऽ अखन सोहराय में छी अपन सासुर में छी गेल रहियै नै तऽ किछ दिन रहलिए एक हफ तऽ ओए केँ बाद आइब गेलियै बुझलियै दीदी इ
अपन दीदी सब अहाँ अपन बहिन सब केँ ओइस की रहत अहाँकेँ बात करे मे सुविधा है तऽ अ हुनको सबसँ कऽ लैब किया की देखिय हम अकेला कतेक लोक सँ बात करबे भौर सँ हमरा कॉले पर लाग पड़े यऽ तऽ हुनका सबसँ अहाँ कॉल पर बात कऽ लेब ने अहाँ इएह एप डाउनलोड डाउनलोड करा लेब
तऽ इएह ऐप मतलब कॉल वाला दीदी
हँ हँ हँ हँ इ जे अहाँ जेना जेना केलियै न तेना तेना अपन बहिनो कऽ बता देबै
अच्छ तऽ इ ऐप कऽ की नाम छै
केँ एप्पशन ओ ऐैत तऽ अहाँ केँ कॉल कोरकें साँझ में टास्क एही में लिखैत
तऽ इ कॉल करै वला कोन ऐप हेतै
इएह ऐप कारीया एप मे हेतै इ जे एप मे ज तक कार्य एप जे डाउनलोड अहाँ केलियै नऽ
हँ हँ अच्छा कॉल एतै ओहिमे
हँ हँ
ठीक छै दीदी आओर अहाँके बौआ सब। ठीक छैथ अहाँ के
तऽ ऐड नम्बर कऽ क ठीक छै ने जेना हम अहाँके एखन केलहुँ है न नहि तऽ अहुके नम्बर पर कॉल करयके रहत जतेक अहाँ कॉल करबै जते लोकसँ ई ऐप द्वारा बात करबैय ओते अहाँके सही रहत
ह तऽ हम किनकोसँ बतिया सकैत छियै नऽ
कि नहि जिनका पास ई ऐप रहते तिनके से तै न कहे छी अपन बोर मोबाइल मे डाउनलोड कऽ लिअ अपन साउस मोबाइल मे डाउनलोड कऽ लिअ सबमे डाउनलोड कऽ के फॉर्म भर केऽ राखि दियऔ आ हुनका नम्बर पर अहाँ दाईब दाइब के कॉल करैत रहब तखन ने साँझ स जखन ऐत तखन
ठीक छै त ह तऽ
हँ
आओर कहियौ अहाँ की सभ खेलहुँ हेँ दीदी
हम खेलहुॅं हे आलू पूरी आलू के पराठा आऔर चटनी
अच्छा
हम्म
तखन
रे गाड़ी सब अन्दर कऽ दही ने पानि होइ छो
ओ तऽ पानि होइया एखन
हम्म एतऽ रोज होइ छै
हँ एतय तऽ रातिमे तऽ भेल छलए लेकिन अखन नहि भऽ रहल यए एखन तऽ रौदा एतऽ तऽ एखन धूप उगलै आब एखन भेलै हँ बारिश तऽ एखन फेर कनि खेती बाड़ी सबके सबके सहयोग मिल गेलनि
ह
आइ
छैय हे अपना तऽ मिथिलाञ्चल के बाते
हँ आइ
मिथिलेके ई भाषा दुआारे ई कैयल जाइ छैय ताकि चैट जीपीटी सब बुझतए ऐ आई सब बुझतए अपन भाषा नई न बुईझ रहल छय उसब मैथिल भाषा तैय अपनासभ जतेक मैथिल बजबै ततेक तते ओ बुझतै ओकरा समझ मे एतै
तहन हम अपन ननइद सब पर सेहो भेज देबै नय
हँ हँ सबके अहाँ सबके नम्बर हमरा देब हम ग्रुप मे एड कऽ देबैय आओर सात बजे ग्रुप ज्वाइन करके रहतो जे मीटिंग हम भेजलहुँ हें सात बजे जॉइन कऽ लेब
इहै ग्रुपेमे नऽ
हँ ओ ग्रुप मे जे ग्रुप मे अहाँके एखन व्हाट्सएप वाला ग्रुप मे एयलह न मीटिंग वला ओ सात बजे हम मैसेज छोड़ देब जे आबै जाई जाउ ज्वाइन करई जाउ जाउ ओकरा लिंक दबेबे तऽ जूम एप तऽ हर मोबाइल मे रहै छैय जूम एप ओहि दुआरा अपन आबि जेऽ
ई जे लास्टमे जे उनासी नम्बर छैय ओ नम्बर सेव कऽ दियै
नहि ककरो नम्बर अहाँके सेव नहि करय के अछि
इहे वाला मैथिली ग्रुप जे य इहे मे ने मीटिंग वाला
हँ हँ हँ हँ एकरा लिंक दबेबै ने आ देखियौ ई लिंक दबेबै त अपने ऐत हैया देखबै छि देखियऊ
हं भेज देब
ह्
हम एगो दूगो आओर नम्बर अहाँकेँ भेज दै छी तऽ हुनकोसभके ऐड कऽ दियौ
ह देखियौ एना क ई ग्रुप में
देखियौ हम जे अहां के भेजलहुं ई एकरा ने स अथी करेय के ओकरा दबा देबै सात बजे तऽ अपने ग्रुप मे ज्वाइन भऽ जाउ अहाँके जे सवाल रहत न हुनकासँ पुछबनि ओ अपने
अच्छा
हं ई सात बजेसँ पहिले सभके ऐड कऽ दिअ नम्बर अहाँके चाईरगो पांचगो के तऽ क देबैन तहन की कहलियई हेलो
हं
हममर ननैद सब छथिन तीनको सबके हम कहि दै छियै बुझलियै तऽ ओना हुनको सभके ऐड कऽ देबनि उएहमे तऽ ओहोसभ अपन जुड़ि जेथिन ओसभ तऽ ओना दिल्लीमे रहै छथिन एक बेर कहि देबनि बुझलियै आओर सब कहियौ तहन गाँव एखन नहि एबै की
नहि एखन नहि एबै हम
ओ
आब एखन आयलो रही गांव उपनयन छलै भागिन के
अच्छा अहाँके भगिनाके छलनि हँ उपलेन
हँ
आओर सब कहियौ चाची ठीक छथि न हेलो ओ त क तऽ कनि अपने लग किए नहि आनि लेलियैन एखन अकेले तऽ आओर
एतऽ साउस ससुर रहै छै साउस ससुर लग बुझैहत हेबै की होइ छै लोकके बहुत सोच समझ क रहय पड़ै छै
हूँ
भइये सबले अखन अकेले रहनाइ हुनका लेल कनि ठीक नहि लागै छनि
हूं नहि ओ नानी लन छै
अच्छा तहन तऽ आओर बढ़ियां छै
अकेले नहि छोड़ै छै
ओना तऽ अहाँके अङ्गना हमर अङ्गना सेमे यए एकदम पूरा परिवार एकदम एके ठाम छथिन तऽ बढ़ि नीक तऽ कनी मनी लगबे करतै लेकिन जे अपन आदमी नीक लगतै से थोड़बे दोसर आदमी लग नीक लगतै
हूं
आओर कहियौ तक
हमरो एगो बौआ भेलैए बुच्ची ओकरो सेप्टेम्बरमे छऽ तारीख के बर्थडे छै एक सालके भऽ जेतै
हँ
आर हुनको काम लागि गेलनि गुजरातमे डाटा इं हँ डाटा एंट्री मे लगलै हं बीस हजा बीस हजार रुपैआ सैलेरी दै छनि रूम दै छनि
अहुं कनि दिनके बाद चलि जायब
बहुत महगा छै दीदी अखन नहि भऽ सकै छै रूमेसँ बड़ महग मिल रहल छै हं इच्छा तऽ सभके रहै छै न सोचलियै साल भरि तक एखन अते रहब त आर कनि सैलरी बैरो जेतनि ओहिके बाद देखल जेतै जेबै तऽ हुनके लग रहबै ने की
हूं
आओर सब कहियो तखन हेलो
हँ और सब ठीक यै इम्हर काजो हमर चलि रहलयै काज काज क रहल छी
अच्छा आब तो ओना कॉलो कटहे बला य
हूं कनि देर के बाद त अपने ऑटोमटिक
हूं तहन अपने कहियौ कोन कोन एखन कोन काम करै छी दीदी
हम साड़ी वला करै छी बहुत तरहक काज करै छी हम
साड़ी वलामे की करै छियै
सारी स्टेटस में लगा क जे कस् टमर के ऑर्डर अबै छै होकरा डस्पैच करेलौं अपन ऑनर स आ ओहिमे जेनाकि आब पन्द्रह सो के साड़ी छै तऽ हम सत्रह सएमे बेचलहुँ हमरा ऑनर पन्द्रह सो मे दै छिय तऽ हम सत्रह सो कस्टमरकेँ कहलहुँ दू सए रुपैआ दू से साड़ी पर कमीशन भेल से हम बसिल नै रहै छी हम किछ ने किछ करैत रहै छी
हमरो किछ किछ त लगेऽब लेकिन जोगाड़
साड़ी सब स्टेटस लऽ अहाँकेँ जेना नैनेदै सभ छैथ घरमे कते लोक छैथ ओसभ लेबे करताह स्टेटस लगेबै न साड़ी सम तऽ अपने लोक कहल जे इ साड़ीक केँ रेट कते छै हम अहाँकेँ रेट बतायब अहाँ कहि देबै ओइम सँ साड़ी अहाँकेँ बिकायत तऽ हम अहाँकेँ पाइ दऽ देब तुरन्त फोन पे कऽ देब
अच्छ तऽ ठीक है
छै जे ऑनलाइन पेमेंट लब पर छै कस्टमर सऽ जेना अब अहाँ नैनेदै ऑर्डर करती तऽ कहबै ऑनलाइन पेमेंट होइ छै दस दिन केँ अन्दर साड़ी पहुँच जेतै सेम टू सेम
अच्छ
जेना मिंत्रा सभसँ मंगबबै छै नऽ फ्लिपकार्ट सँ तहिना खाली एहिमे की छै तऽ अहाँकेँ पेमेंट ऑनलाइन कर पड़त पहिले कैश ऑन डेलिवरी नै छै हमर बला काजमे हू
अहाँ हमरा भेजब हम अहाँकेँ स्टेटस लगा लगा देब
हँ ओमे अहाँकेँ अपनो कमइ है छ
कियकि सोचै छियै जे हम दिक्कत काइट लेलकेँ ने दीदी से हम अपन बेटीकेँ नहि काट देब चाहै छिए
किया की अपना जिन्दगीमे बहुत चीज केँ तड़सल छिए हेलो
और सब कहियों तखन
और सब ठीक ठाक